हेलो हेलो ठीक छै। अपन कहियौ?
अपना ठीके छै। और सभके आहाँके, की नाम भेल आहाँके?
हमर नाम भेल वैभव कुमार झा।
जी आवाज
और आहाँ त, नहि होबैय आवाज?
हँ आब आबि रहल यऽ।
अपने कत‌यसँ छियै?
हम छी तऽ दरभंगा से दरभंगा जिलामे हमर घर अछि कसरत।
अच्छा अच्छा
हम रहै छियै एखन पटना मे
पटना मे कोनो चीजके तैयारी पर छी या जॉब करै छी?
पटना मे एखन तैयारी केए रहल छी।
अच्छा, जनरल कॉम्पिटिशन कि किछु आओर?
नहि, नीटके तैयारी कऽ रहल छियै।
अच्छा अच्छा
हँ अहाँ कतऽ सँ बाजि रहल छियै? नहि, ट्वेल्थ तऽ?
हम छी मधुबनी डिस्ट्रिक्टसँ, लेकिन फिलहाल एखन हम आसाममे छी।
ट्वेल्थ हमर एहि बेर कम्प्लीट भेलै हे। छब्बीसमे कम्प्लीट भेलै, एहिबेर देने रहियै नीट वाला।
अखन तऽ रिजल्ट नहि आयल बुझाइ छै।
नहि एखन रिजल्ट नहि आयल हं बीस सँ पहिले लेकिन आबि जायके चाही
पटना मे कोन क्लास लेने छै नीट के
ड्रॉपर लेने छीयै ड्रॉपर बैच
ड्रॉपर मतलब ई पी डब्लू वला के कि कोनो आओर
नहि नहि खानसर के छै ने कोचिंग ओहि मे लेने छियै
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आऔर सब सुनबियौ तहन
और सब ठीके छै आसाम मे कतय रहै छियै अहाँ
हम आसाम मे रहै छियै नार्थ गोवहाटी मे ब्रह्मपुत्र नदी के एहि साइड रहैत छियै हम सिटी मे नहि रहैत छियै
हँ मधुबनी तऽ हमहुँ सब के बेर क कम्पीटीशन सब में गेल छी कैटोला एगो जगह छै मधुबनी मे
हूँ हू हूँ हूँ
ओतऽ एगो स्कुल छै आहाँ के कान्हर कपील देव सरस्वती शिशु मंदिर
हेतै
हँ तऽ ओहि आर एस एस के स्कुल छै तऽ तऽ हमसभ लगातार जाइत रहियै पाँच छओ साल पहिले
अच्छा
कयटोला पणडोल छै ओते
हँ हँ पंडोल छै पंडोल मे जे आर के कॉलेज छै पंडौल पंडौल मे तऽ कॉलेज सब रोडै साइड मे छै
हू हू खन हमसभ एतय रहै छियै ओतऽ हमर रूममेट जे छै से आहाँके मधुबनी मे लोकहा कतऽ छै लोकहा बाजार
हँ हँ लोकहा छै
हँ लोकहा के ओ छीये
ओतऽ रूम ल के रहै छिय या पीजी मे रहै छियै
नहि नहि रूम लऽ के रहै छियै सिंगल रूम ल
खाना पीना खाना पीना अपने छियै या मेस
नहि सब तऽ अपने बनबै छियै खाना ताना
अच्छा
बाहर मेष के खाना लेबे एक त रुपआ बेसी लागे छै दोसर बात मेस के खाना खाय लायक रहै नहि छै
नहि नहि नहि रहै छै अहाँके दू दिन खेबै तेसर दिनसँ मोने नहि करत खायके
हँ ओहिस बढ़िया अपने से बना ले छियै
हाँ टाइम कते लगबे करैत छै अपन जे खाली टाइम टेबुल मैनेज करअ के
हँ टाइम कनि मैनेज करबै एक दू घंटा खाना मे लागै छै भए गेलै दिन राति मिलाय कऽ
हू
त त स्टूडेंट लाइफ मे जते अधिकतर बच्चा ज्यादा चोखे खा के रहे छै
हँ करते के स्टूडेंट लाइफ छै तऽ ओकरा स्ट्रगल तऽ करहे पड़ते मेहनत तऽ करहे पड़ते
जी
आओर सब सूनबियो अपने
पटना में सब किछ तऽ ठीके रहे छै एतुका पानि बहुत गड़बड़ छै बहुत गन्दा पानि छै
नहि हम नहि रहल छी पटना तै दुआरे नहि जानकारी अय हमरा
हँ पटना के पानि एते गन्दा छै आदमी एक साल अगर एतो रहते ने तऽ पूरा ओकर केस छर जेतै
ओना देखियौ तऽ अगर कहल जाय तऽ अपन सबके गाँव घर के पानि के अलावा बांकी दोसर जगह जतय जेबै ने सबहक पानि मे आइरन छै और ओहि वजह से जे है से सबहक सबसे पहिले बाले जाय लगै छै आहाँ दिल्ली चल जाउ चाहे आसमे चल जाउ आसामो में जैसे पानि मे आयरन बहुत छै त तऽ जे है से लोक कुआं के पानि सब सेहो पीबै छै ने कतहु कतहु नहि मिलै छै तऽ
हू पानि तऽ अहाँके गाँवो के पानि देखबै तऽ आब धीरे धीरे गाँवो के पानि
आब धीरे धीरे की अपने लोक जे केलकै ह सबलोक के केलकै या अपना सबके पानि के एते आजादी छलैया आ आइ काइल गर्मी के मौसम मे देखियौ तऽ आहाँके कल जे हैछै से सुखि जाइ छै
सुख रहल छै कल एखन
पहिले जे है से सुखे छलैया पहिले जे है से लोक फ्रीज रखै छलैया पहिले लोक कहै छलैेया जे चारि बेर कॉल चला नहि दी देख एकदम शीतल
हँ हँ
आब तऽ बिना फ्रिजके गर्मीमे कोनो घरमे जे देखियौ तऽ पानि पियैएा
आ परिस्थिति ई छै जे आदमी के आब पानि कीन कऽ पियो पड़ै छै गाँंवों घर मे अधिकतर अधिकतर आदमी पानिके
तस लोग जे है से समर सेबुल कराबऽ लगले ह
हँ आ समर से बुलक ओ ओते हैं नीचाँ गहराय ओकर जाइ छै ओहिस और पानि के अथी कमी हेतै
ह्म दिन प्रतिदिन प्रतिदिन जे है से आदमी सब अपने वजह से सबकुछ गड़बड़ कऽ रहल ह ओर किछो नहि
जे कयल छै सभटा मनुष्यके कयल छै आ ओकर फलो मनुष्य्यकके भेट रहल छै जे
जते जेस गर्मी लगे छै लोक के एते जदा गर्मी ल कीये अी ने चेर कटलऐ भाय अी ने गाछ कटल छै करता
हँ हँ हँ
गाछ लगाबयके बजह तऽ अहाँ कैटय छियै
हू हू हू
पहिले लो गाछ लगे छले हे कलम गाछी आब देखे कहाँ छ कलम गाछी लगे
आब धीरे धीरे एते जनसंख्या एते बढ़ रहल छै गाछ ब बृच बहुत कमे जतऽ देखबै एतऽ घरे बनि रहल छै पटने सब या आसामे सबमे देखैत हेबै तऽ खुला जगह देखयके ल आदमी तरेस जाइ छै
तरेसँ जाै छै कि आब जतन
हँ
आसाममे अहाँ आयल छियै र यौ
नहि आसाम हम नहि आयल छी कहियो
एतऽ त पहाड़ छै बड़का बड़का पहाड़ छै ओहि पहाड़ सब परो जे माटि काटि काट घर बना कऽ रहे छै मतलब अगर अहाँ सोचबै एक दिन हम गेल रहियै एगो पहाड़ पर मंदिर छै भोला बाबा के ओहि मंन्दिर पर जे हम गेल रहौ तऽ हाइट के ओ मंदिर रहै आ ओत त हम स्कूटी ल के जेना तेना चढ़लियै र आ ओहि ऊपर मे लोग घर बनााक रहै छै ओतय हम चलियै अर ककरो तबियत खराब रहै तऽ इमरजेन्सीमे केना जेतै ओऽ सममे एम्बुलेन्स पहुँचतै कि
पहाड़ी एरिया छै कखनो भूस्खलन भए सकै छै ओहि एरिया सबमे
अर आसाममे तऽ मतलब तते पहाड़ पर लोग घर बना बना के रहे छै ने सब पहा काटाटे काटि करते घर बना
आसाम भऽ गेल नेपाल नेपाल तऽ पूरा पहाड़ीे एरिया छै
हँ
अहाँ सभके तऽ मधुबनी से नेपाल नजदीके पड़ैत हैत
नहि नहि ठीके पड़ै छै हम जाइ छियै तऽ बाइक से जे दू घंटा दू घंटा टा नहि लगैत ते जनकपुर पहुँच जाइ छै
अच्छा हमरोसभके भायजी नेपालमे तऽ राज बिरारमे मधुबन मे एहिसभमे रहैत छथिन
पूर्वेशो सब ओतऽ रह एलखिन ह एखन तक रहि रहल छथिन अपन बिजनेस छै नेपाल मे
अपन बिजनेस जतय रहैत छै ततय आदमीके लेल सभसँ बढ़िआँ रहैत छै ओएह चीज
हुँ
अपन अपन बिजनेससँ बढ़िआँ जेइ छै सरकारिो नौकरी नहि छै किए तऽ नौकरी कोनो करबै अहाँ चाहे सरकारी होए या प्राइवेट होए दूटा बात अहाँके सुनै पड़त सीनियर के
हँ हँ सीनियर के तऽ बात समझै पड़त बिनाकर किछु हेबे नहि कर दै छ
हुँ आ अपन बिजनेस मे कथी छै अपन बिजनेस से अपना हिसाब से चलाबक
अच्छा आ सरकारी नौकरी तऽ धीरे धीरे आब देखबै तऽ खतमे भऽ रहल छै एखन मानि लिअ सरकारे जे छै सरकारे चीज पूरा खतम कए रहल छै पूरा प्राइवेटाइजेशन भए रहल छै निजीकण सबटा भए रहल छै
दऽ देलक या तऽ कोनो कम्पनी के दऽ देलक आ नइ तऽ जे है से ओकरा कॉन्ट्रक्ट बेसिस पर रखलक दू साल चारि साल
कारी नौकरी जे सीट बचल छै ओहि के लेल भीड़ एते छै एगो सीट के लेल कम से कम दस हजार अभ्यारथी के भीड़ रहै छै
जनरल कॉम्पिटिशन मे तऽ मत पुछू एते भीड़ छै ने एहिबेर तऽ हमरो हमरो एकटा भागिन छै छोटका ओकरा जे हे से टेंथ निकल रहले त ओकरो हम बायोलॉजीए रखवेलिय कि तू नीट के एग्जाम दही दू बेर अगर नहि बढ़िया रैंक से निकललो तऽ फेर जे हे से बी फर्मा एम फर्मा कऽ लीहै ओहि सबमे
हँ हँ हँ हँ हँ एकरे जेनरल कम्पीटीसन मध निषेध के एग्जाम भेले बाइस हजार के किछ कते के बहाली क निकलै ओहिमे एगो सीट के लेल बीस बीस हजार छै लाइन मे लागल
अरे एक हजार सीट वैकेंसी अबै छै तऽ ओहिमे जे है दस लाख आदमी भड़ देय छै
मेडिकले फिलल्ड मे अहाँ देखियो नीट के बाइस लाख तेस लाख बच्चा भरे छै फर्म आ सेलेक्शन होइ छै एक लाख के ओहि एक लाख मे पचास साठि हजार जाइ छै मेडिकल कॉलेज मे ओहो पचास साठि हजारमे जाइत छै जे सरकारी मेडिकल कॉलेजमे ओहिमे सँ छाँड़ि देबै तऽ अहाँ दस हजार के आसपास एम्स मे जाइत हेतै ओहिस बेसी जाय नहि छै
तऽ मानि लिअ जे हे से कते नीटके जे एकग्जाम अहाँ देलियै ह ओकरा बारेमे हमरा किछु बताउ जेना मानि लिअ कि केहन रैंक अबे छै त एमस सब एडमिशन हो जाइ छै कते नं्बर अबे छै
जे बच्चा जेनरल कैटेगरी से छै या फेर ओ इ डब्ल्यू एस लग के एग्जाम दए रहल छै तऽ सात सए बीस नंबर के एग्जाम होइ छै ओहिमे अगर जेनरल कैटगरी बच्चाके सरकारी कॉलेज चाही नहि एम स चाही कोनो बात नहि लेकिन सरकारी कॉलेज अगर चाही छओ सए प्लस नम्बर आबयके चाही तखने सरकारी कॉलेज भेटैत छै नहि तऽ जेनरल
दोसर सरकारी कॉलेज सब लॉक मानि लिय जेना मधुबनी के डी एम सी एच भ गेले एकरा सब अय सब ल छै कि ग्रोथ छै ओहि सबमे
हँ हँ छै ने सभते अप्रोच रहै छै
अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाही तऽ अहाँके जे जनरल कैटेगरीे बच्चाके लेल छ सार नम्बर कमसँ कम
अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेट जाइत छै तऽ कते खर्चा होइ छै
अगर गवर्मेंट अहाँकेँ भेट गेल तऽ पचास साठि पचास साठि ने तीससँ पैंतीस लाख रुपैआ तैयो लागै छै अहाँके गवर्नमेंट भेटलाक बाद
एमसो मे अगर एडमिशन भ गेलै तैयो
एम्स नहि नहि एम्स एम्स त भए गेल छन तऽ बहुत बढ़ियां एम्स मे कते रुपआ नहि लागे छै एम्स मे अगर अहाँ ले लेलियै एडमिशन तऽ कॉलेज के फी त नहि बराबर बुझियो कियाकि सरकारी रहे छै बांकी अहाँ के जे अपन लॉजिंग फूडिंग जे लागे ओ अपना पर डिपेंड करे छै
तऽ एम्समे एडमिशनके लेल कते नम्बर चाही
एम्स मे एडमिशनके लेल छओ सए सँ साढ़े छओ सए के बीचमे अगर जेनर कैटेगरीक के बच्चाके नंबर आबि रहल छै तऽ एम्स भेट जेतै आरामसँ भेट जेतै एम्स या
ओहोमे तऽ
हुं हुं
ओहो मे तऽ निर्धारित रहैत हेत ने जे एम्स मे एतबे सीट छै ओतबे
हँ एम्स के हरेक कॉलेज के अपन अपन सीट रहै छै अपन अपन क्राइटेरिया रहै छै
तैय छओ सए नंबर अगर पलस आबि गेलै ओ बी सी बच्चा के कते नंबर आब जेतै त एमस मे भऽ जेतै मानि लिअ
ओ बी सी के देखियौ ओ बी सी आ जेनरल एके बात आब भए गेलै आब ओ बी सी से बेसी फायदा जेनरल के बच्चा उठा रहल छै मेन आरक्षणके लाभ होै छै जे एस सी एस टीमे आबै छै ने ओकरा जे आरक्षण के बहुत लाभ भेटे छै आब एस सी एसटी के बच्चा बुझियौ
एम्स मे अगर एडमिशन भऽ गेलै तऽ अहाँके कहऽ के मतलब भेलै जे नहि के बराबर खर्चा होइ छै कॉलेज के खाली लॉजिंग फूडिंग मे जे खर्चा हेते सैह कते दिन के कॉलेज होइ छै नीट निकलला के बाद
नीट निकलाक बाद छओ साल के कोर्स होइ छै जहिमे पाँच साल अहाँके पढ़ाइ रहत एक साल अहाँके प्रैक्टिस रहत तकर बाद अहाँके प्लेसमेंट भेट गेल तऽ बढ़िया बात नहि तऽ अपन कॉन्टेकक्ट मे जे हॉस्पिटल यौ तऽ अप्रोच करियौ और ओकर बाद अगर और आगाँ के अहाँ मानि लिय चाहे छीयै कोनो शरीर के अंग के स्पेशलिस्ट बन